नमस्कार आइ हम एक एहन विषय पर चर्चा करे छै जे लगभग प्रत्येक परिवार विद्यार्थी आदेशक भविष्य से जुड़ल छै हम पर शिक्षा व्यवस्था पर सब गप करैत क्षती छी काह की शिक्षा केवल नौकरी प्रापाप्त करबाक मध्यम नहि बल्कि समाज निर्माण कार्य अधिक सेहो होइत छै
नमस्कार अहाँ बहुत महत्वपूर्ण विषय चुनलियै हँ वास्तव मे कोनो देशक भविष्य ओकर विद्यालय शिक्षा या विद्यार्थी सभक गुणवत्तापर निर्भर करत छै
हँ काल्हि हम सोचैत छलियै जे शिक्षा व्यवस्था के मुख्य उद्देश्य केवल परीक्षा पास करेना नहि बल्कि एहन नागरिक तैयार करेना ही होबाक चाही जे सोच व्यक्ति प्रश्न पूछि आ समाज के के सकारात्मक योगदान देल छैक अछि
बिलकुल सही जे शिक्षा केवल जानकारी याद करबाक प्रक्रिया बनि जाय तऽ अपन वास्तविक उद्देश्य से दूर भएत्त जात छै
हमरा लागैत छै जे भारत के प्रतिभाशाली विद्यार्थी छथि मुद्दा खोले बाद उनका समगता विषय कारबाक सही अवसर नहि भैटल पाबै छै
हँ ई एक गम्भीर चुनौती छै प्रतिभा कामीह नाहि छै मुदा संसाधन मार्गदर्शन अवसरक समान उपलब्धता एखनो एक पैघ प्रश्न छै
कल्हि हम एक विद्यार्थीक कल्हि पढ़ैत छलहुँ जे साधारण परिवारसँ आबे कठिन परिश्रम द्वारा उच्च शिक्षा प्राप्त करेेले एहि प्रकरण उदाहरण प्रेरणा दैत छै
बिलकुल एहन कहानी सब साबित करैत छै जे शिक्षा सामाजिक परिवर्तनक सब से शक्तिशाली साधन बनी सकैत छै
हमरा लागैत छै जे विद्यार्थी केवल गणित विज्ञान आ भाषा नहिं बल्कि आलोचनात्मक सोच रचनात्मकता आ समस्या समाधान क्षमता पर सोहे ध्यान देबाक चाही
सही कहलियै भविष्यक दुनियामे केवल जानकारी पर्याप्त नहि होइत बल्कि जानकारीेक सही उपयोग करबाक क्षमता अधिक महत्वपूर्ण होइत
काल्हि हम पढ़लियो जे बहुतेक देश शिक्षा मे पर्याग परियोजना आधारित अध्ययन आ व्यवहारिक अनुभव पर अधिक जोर दैत छथि
हँ कि वास्तिक जीवन समस्या केवल किताबक उत्तर से हल नहि होइत छै ओहि लेल सभ समझ विशेषगण अनुभवी आवश्यकता पड़ैत छै
हमरा लागैत छै जे शिक्षकक भूमि व्यवस्था केन्द्रमे होयबाक चाही काहेकि ओ केवल पढ़वात नहि छथि बल्कि विद्यार्थीके सोहे निर्माण करैत छथि
बिलकुल एक प्रेरणादायक शिक्षक केतबो बार विद्यार्थी पूरा जीवनाइ के दिशा बदल दैत छै
सच कहूँ तऽ शिक्षा आ आत्मविश्वास स्वास्थ के बीच बहुत गहरा सम्बन्ध छै जखन विद्यार्थी सही शिक्षा प्राप्त करैत अछि तखन अपन क्षमता पर विश्वास करै लागैत छी
हँ ई आत्मविश्वास आत्मविश्वास सफलता लेल ओतबे जरूरी छै जतबे ज्ञान
काल्हि हम सोचैत छलियौ जे तकनीकी उपयोग शिक्षामे बहुत परिवर तन अनलक अछि आ विद्यार्थी जीवन भरक ज्ञान आ मोबाइल आ कंप्यूटर पर प्राप्त कर सकैत छथि
सही बात डिजिटल शिक्षा ज्ञानक पहुँचके बहुत विस्तृत बना देन अछि यद्यपि एकर संग किछु चुनौती सेहो छै
हमरा लागैत छै जे भविष्यक शिक्षा तकनीकमे मानवीय मार्गदर्शन दुनूक सं तुलन आवश्यक होएत
बिलकुल मशीन जानकारी दे सकैत छै मुद्दा प्रेरणा मूल्य या मानवीय समझ शिक्षा या समाज दै सकैत छै
बहुत नीक चर्चा चलि रहल छै मुद्दा परीक्षा प्रणाली रटबाक संस कृति कौशल विकास आ भविष्यक मॉडलपर और विस्तारसँ चर्चा करबाक बाकी छै
हँ शिक्षा एहन विषय छै जाहिपर जतके गहराइसँ विचार करब ओतके अधिक सुधारक सम्भावना दिखाइ देत
हमरा विश्वास छै जे शिक्षा व्यवस्था सही दिशामे विकसित होइत तऽ देशक आर्थिक सामाजिक आ वैज्ञानिक प्रगति सेहो बहुत तेज होयत
बिलकुल शिक्षा केल व्यक्तित्व भविष्य नहि बदलैत छै बल्कि पूरा राष्ट्रक भविष्य निर्माण करत छै
तखन अगिला बेर हम परीक्षा प्रणाली रोजगार कौशल शिक्षा आ आधुनिक शिक्षा सुधार पर और विस्तार स चर्चा करबह
बिलकुल पर शिक्षा प्रणाली पर चर्चा करब बहुत जरूरी छै कि कि अधिकांश विद्यार्थीक जीवन एहि व्यवस्थासँ प्रत्यक्ष रूपसँ प्रभावित होइत छै
हँ काल्हि हम सोचे छलियै जे बहुत विद्यार्थी पूरा वर्ष सिखबाक आनंद लेबाक बाजार के परीक्षामे अधिक अंक प्राप्त करबाक चिन्तामे लागल रहैत छथि
सही कहलि जखन शिक्षा केवल अंकक प्रतिस्पर्धा बनि जाइ छै तखन जिज्ञासा रचनात्मक आ स्वतन्त्र सोच प्रभावित भ सकैत छै
हमरा लागैत छै जे कोतके प्रभावशाली विद्यार्थी केवल एहि कारण अपन क्षमता प्रदर्शन नहि कर पबाक छथि काहेकी हुनरो के कौशल पारम्परिक परीक्षा अलग प्रकारसँ होई छै
बिल्कुल प्रत्येक विद्यार्थी शिखबक शैली रुचि आ क्षमता अलग अलग होय छै मुद्दा बहुत बेर सभके एहिके मापदण्डसँ अंकल जाइ छै
काली हम एक शिक्षक के विचार पढ़लियौ ओ कहल छलाह जे शिक्षा व्यवस्था उद्देश्य केवल उत्तर याद करना नही बल्कि सही प्रश्न पूछनाक शिक्षण होयबाक चाही
ई बहुत गहरी बात छै विज्ञान शोध आ नवविचार सब प्रश्न पूछबाक प्रवृति से शुरू होई छै
हमरा लागे छै जे विद्यालयमे कौशल विकास पर ओहि ओर अधिक देबाक आवैत छै ताकि विद्यार्थी केवल प्रमाण पत्र नहि बल्कि वास्तविक क्षमता सेहो विकसित कर सकत छथि
हँ भविष्यमे संचार क्षमता नेतृत्व समस्या समाधान रचनात्मक सोच आ तकनीकी कौशल बहुत महत्वपूर्ण होयत
काल्हि हम पढ़ेलियो छओ जे दुनिया में तेजी से बदल रहल छै एहन स्थिति अथिमे शिक्षा विद्यार्थीके सोहे साक संग बदलाव रहबाक आवश्यक छै
बिल्कुल जस शिक्षा पुरान आवश्यकता अनुसार चलत रहत आ दुनिया बदलि जाय त विद्यार्थी वास्तक चुनौती लेल तैयार नहि भय सकत
हमरा लागैत छै जे रोजगार आ शिक्षा बीच के दूरी कम होयबाक चाही ताकि विद्यार्थी पूरा करैत करैत वास्तविकता कार्य क्षेत्रमे समझा विकसित कर सकए
सही कहली व्यावहारिक अनुभव आ सिद्धांतिक ज्ञान जखन एक संग जुड़त तखन सिखनाई अधिक प्रभावी भ जाइत छै
स कहूँ त बहुत विद्यार्थी छोड़ब बादोमे स्पष्ट नहि बूझत पावे छथि जे हुनका विषयमे कोन दिशा चुनबाक चाही
हँ यही कारण करियर मार्गदर्शन आ व्यक्तिगत परामर्श शिक्षा व्यवस्थापक महत्वपूर्ण भाग होयबक चाही
काली हम सोचे छलियो जे प्रत्येक बच शिक्षा मे कोनो ने कोनो विषय प्रतिभा अवश्य होइ छै मुद्दा शिक्षा व्यवस्था कर्तव्य छै ओर पहचान करब
बिल्कुल कियो विज्ञान में बादल उत्कृष्ट होई सकत छै कोइ कला में कोइ खेल में कोई नृत्य नृत्यमे ओर नेतृत्व में
हमरा लागैत छै जे भविष्य के आदर शिक्षा व्यवस्था होए होय जानकारी विद्यार्थी तुलना दोसरस नहि बल्की औकार अपन प्रगृतिसँ करै
ई बहुत सुन्दर विचार छै ऐसे विद्यार्थी मे आत्मविश्वास बढ़त आ अनावश्यक दबाव कम होयत
बहुत रोचक चर्चा चलि रहल छै मुद्दा उच्च शिक्षा शोध नवाचार अविस्तर पर भारतीय शिक्षा व्यवस्था स्थिति पर ओ आर वास्तविक चर्चा करबाक बाकी छै
हँ की की शिक्षा केवल विद्यालय धृढ़ सीमित विषय नहि बल्कि पूरा राष्ट्रीय विकाससँ जुड़ल मुद्दा छै
हमरा विश्वास छै जे शिक्षा मे जिज्ञासा कौशल नवाचार केन्द्र मे राखल जाइ जे भारत विश्व के अज्ञान ज्ञान शक्ति बनी सकल छै
बिलकुल भारतमे प्रतिभा कमी नहि छै आवश्यकता केवल सही दिशा अवसर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध करबाक छै
तखन अगिला बेर हम उच्च शिक्षा शोध संस्थान वैज्ञानिक विकास आ भविष्य शि क्षा क्रान्ति पर विस्तारसँ चर्चा करबह
अवश्य ई चर्चा बहुत महत्वपूर्ण छै किकि शिक्षा ओ अधात छै जेपर भविष्य्यक समाज या राष्ट्र निर्माण होइत छै
अब हम उच्च शिक्षा पर विचार करे चाहे छथि काहेकी विद्यार्थी थी शिक्षा पूर्ण भेद बाद विद्यार्थी सभ अपन भविष्य दिशा निर्धारित करबाक महत्त्वपूर्ण चरणमे प्रवेश करै छथि
बिलकुल उच्च शिक्षा केवल डिग्री प्राप्त करबाक माध्यम नहि बल्कि गहन ज्ञान शोच क्षमता व्यावसायिक दक्षता विकसित करबाक प्रक्रिया होइत छै
काल्हि हम सोचैत छलियै जे विद्यार्थी केवल डिग्री लेल विश्वविद्यालयमे लैत छथि मुद्दा हुनका आपन विषयक वास्तविकता उद्देश्य स्पष्ट नहि रहैत छै
सही कर जे विद्यार्थी अपन लुचि आ क्षमता अनुसार विषय चयन करैत हुनकर सिखबाक प्रक्रिया अधिक सार्थक भए सकैत छै
हमरा लागैत छै जे विश्वविद्यालय केवल पढ़ाई करबाक स्थान नहि बल्कि विचार विमर्शो आ नवाचार केन्द्र होयबाक चाही
बिलकुल विशक प्रसिद्ध विश्वविद्यालय सब एहि कण प्रसिद्ध छै कि ओ केवल ज्ञान नहि बातक छै बल्कि नव ज्ञानक निर्माण सेहो करत छै
काली हम एक लेख पढ़लियौ जकरामे कहल गेल छै जे शोध नवाचार करैत त देशक आर्थिक प्रगृति मुख्य आधार बनि गेल छै
हँ जतेक अधिक शोध होय ओतय अधिक नवी तकनीकी नवी उद्योग या नवा अवसर उत्पन्न होय
हमरा लागे छै जे भारतमे युवा जनसंख्या बहुत बढ़िती जे एहि शक्ति गुणवतत्ता पूर्ण शिक्षा आ शोधक अवसर पर भेटल तऽ देश बहुत तेजीसँ आगाँ बढ़ि सकैत छै
बिलकुल यूवा मस््तिष्क ऊर्जा जिज्ञासा अनौचारक क्षमता बहुत अधिक होइत छै
चलियए आज की चर्चा बहुत महत्वपूर्ण भेल छै धन्यवाद
धन्यवाद